हैलो, जय झूलेलाल दीदी। हा, ठीक आहियो दीदी?
हा- हा, बढ़िया- बढ़िया, अॼु कीअं याद कयो अथई?
हा दीदी मां चवां पई कि हे छा नालो स्कूल लाइ मूंखे थोडो पुछणो हुयो। कि तां चओ प्या ना कि आई आई टी लाइ मां तोखां पुछंदी मई सब!
हा हा, हा हा, हा उह ई तुंहिंजी गुड़ी इहा हाणे कयो अथई न इंटर पास पास थी न।
हा- हा, इंटर करे वरतंई न हाणे हिन साल।
हा त हिन खां पो हाणे इह छा कंदी मूंखे थोडो ॿुधाए त ऐं आई आई टी जो बि कुछ हुयो न तूं ॿुधाई पई न।
हा हा ही आई आई टी लाइ चए थी न इंजीनियरिंग जी हाणे तयारी थी करे बीटेक लाइ। त हिन साल जेके पेपर ॾिनई हुनमें त आयसीं न सुठा नंबर पर्सेंटाइल न ठयस सही सां जे ई जे पेप पेपर में त हाणे वरी ड्रॉप थी करे हिन साल।
अच्छा त जे ई जा पेपर ॾिना हुयइ।
हा हा हिन जे ई जा ॿ अटैम्पट कया हुई त ॿिन्नि में सुठा न आयस नंबर। हलो हा त उहो ई चवां पेई हा हाणे हिन साल हिन ड्रॉप हिन ड्रॉप कयो तई हिन साल हाणे ड्रॉप कंदी। हाणे घर में ई ऑनलाइन कोचिंग थी पढ़े हे हे फिजिक्स वाला नाहे जेको पी डब्लू जी एप
अच्छा अच्छा इहो बि थींदो आ छा ऑनलाइन बि करे था सघूं छा।
हा हा ऑनलाइन थींदी आ न। हिन त ट्वेल्थ बि हिन सां ई कई पी डब्लू सां ई पढ़ियईं।
अच्छा माखे वरी हिन बारे में कुछ पतो कान्हे।
अच्छा न न हे सिक्स क्लास खां शुरू थी वेंदो आहे ह सिक्स क्लास खां वठी ॿारहें ताईं ऐं जेके बि इहे कॉम्पटेटिव पेपर थियन ता नीट जा ऐं हिनज जेई जा सभिनन जी तयारी कराईंदो आ फिजिक्स वाला
अच्छा अच्छा ईअं छा?
हा ऐं पैसा बि ॾाढा घट
अच्छा त उहोई आ न अॼु मुंहिंजी बि गुड़िया हाणे बस हिन साल आहे। पास कंदि उहही मा चवा त्वहा खां भेॾ खां थोडो पुछी वठांस की हिनजी गुड़िया त हाणे कंदी हूंदी कुछ न कुछ।
हा त हू कोचिंग किथे पढ़ंदी आहे
हीअ त कोचिंग अञा त उहो भी ऑनलाइन ई करे ती पई
अच्छा न ही वारी एप न ॾाढी सुठी आहे।
अच्छा। त तव्हां मूंखे ऑनलाइन जो नालो ॿुधाए छॾो कोचिंग जो त मां पंहिंजी गुड़िया खे ॿुधाईंदम।
हा मां लिंक मोकले छॾंदीमांस ऐं पंज हज़ार साल जा बस
बस पंज हज़ार।
बस साल जा पंज हज़ार सॼे साल में असांखे पंज हज़ार ॾेयणा आहिन।
अरे। साल जा त पंज ॾाढा ई घट थया पोइ त मां हिन खे ज़रूर कराईंदीमांस।
हा हा ऐं जीअं हिनमें इहा बि सुविधा आहे कि असां डाउट बि पुछी था सघूं अगरि जीअं लाइव क्लासिस वठूं त हुनमें त ॿारु डाउट बि पंहिंजो पुछी थो सघे।
अच्छा मतलबु हाणे टीचर एतिरो समय ॾींदा आहिनि ॿारनि खे?
हा हा हिकु हिकु अगरि पुछ थो ॿार त उहो जवाबु ॾींदा बसि इहो आहे की पंहिंजो माइक चालू रखो ऐं हुनमें तव्हांजी ॾियो जवाबु।
अचछा।
जीअं क्लास हा, क्लास ख़तम थींदी आहे न त उन खां पो हू जवाबु ॾींदा आहिनि।
अच्छा- अच्छा त यानी कि टीचर बि ॾाढा मतलबु स्पोर्ट ता करनि न ॿारनि खे सुठी तरीक़े सां,
ॾाढो सुठो, टीचर त ॿाहिरां जा आहिनि हिते जा विदेश जा टीचर आहिनि पाण,
अच्छा- अच्छा ॿाहिरां जा टीचर आहिनि,
हा, ॾाढा सुठा आहिनि। अउं जेके हे, जे ई जी तैयारी कराईंदा बीटेक जी, उहे बि ॾाढा सुठा आहिनि, टीचर।
अच्छा,
हा, फिजिक्स, कैमेिस्ट्री, बायोलॉजी सभु सब्जेक्ट पढ़ाईंदा आहिनि, मैथ
हा, हाणे मुंहिंजी गुड़िया बि सोचे पई न की हाणे जे ई जा कंदी। फॉम भरियो अथई त मां इहो इहो चए पई मां तव्हांजी गुड़िया जो नंबर मूंखे वठराए ॾे त पो मां ॻाल्हाईंदी मांसि। त मां चयोमांसि ठीकु आ मां वठी करे ॾींदीमें नंबर।
त ही ॿारहें में वई न हाणे?
हा -हा, ॿारहें खां पो वरी जेई जो करंदीय न, उएई चये पई न जो जे ई जो
त पेपर ॾियाराए छॾियोसि गॾो गॾु हिन जो जे ई जो,
त ॿारहें खां गॾो गॾु ॾेई ती सघे पई इहो पेपर?
हा- हा, पेपर ॾेई ती सघे पो न बि सुठा आयसि नंबर त पो खणी अॻिले साल ड्रॉप करे वठंदी, पर पेपर ॾियारण में थोड़ी न, कोई ज़्यादा पैसा ता लॻनि।
अच्छा -अच्छा, त थोड़ो ॿुधाए ता सघो, केतिरा पैसा लॻंदा?
हिन में बसि छह सत सौ ई लॻंदा आहिनि, जीअं फार्म भरिबो आ ऑनलाइन, हिनजे बि चाची जे पुट भरियईं हिनजो फार्म। सत अठ सौ लॻंदा सेंटर पवंदो आ, जाते तव्हां नालो विझो जहिं शहर जो उन शहर जो तव्हांखे सेंटर बि मिली वेंदव।
अच्छा, इहो असांखे चूस करण जो ऑप्शन ॾींदा? की असांखे कहिड़ो शहरु खपे?
हा, ट्रे शहर तव्हां विझी ता सघो कोई बि। पो हुननि जी मर्ज़ी आहे जेको शहर तव्हांखे ॾियनि।
अच्छा, त पो मां मतलबु पंहिंजे शहर जे वेझा जेके बि शहर पवंदा उहे विझंदासि खणी।
हा -हा -हा, उहो सही रहंदई तव्हांखे पाण, पर इहो आहे गुड़िया जी तैयारी बि थी वेंदसि, थोड़ो एक्सपीरियंस बि थी वेंदसि। पेपर ॾियण में पतो बि पहिजी वेंदसि कीअं ॾिबो आहे,
हा, इहो बि सही ॻाल्हि कयव, हाणे मां ॻाल्हाए ॾिसांसि गुड़िया सां।
हा, अउं हे पेपर बि न हुन ते थींदो आहे कंप्यूटर में वठंदा आहिनि, मूंखे त पतो ई न हुयो।
अच्छा,
हा, कंप्यूटर ॾिना हुनि सभिननि खे हिकु- हिकु, पेन पेंंसिल कुछ ॿि न खणी वञ अंदरि पेपर में
अच्छा, ईअं ॿि छा?
हा, सॼो कंप्यूटर ते ई पेपर ॾिबो आ ईहो तव्हां कुछ ॿि हथ में नथा खणी वञी सघो। हिकु पाणी जी बोतल ॿि न।
अरे त पो ॿारनि खें प्यास वग़ैरह लॻे त वीचारा कीअं पीअंदा?
न हुते ॾींदा आहिनि न, उ पंहिंजी फैसिलिटी रखंदा आहिनि। हू ॾींदा आहिनि गिलास में भरे करे पाणी। पर पंहिंॼो समान कुछ ॿि न खणी वञिॿो अंदर। ऐ ज्वैलरी व्वलरी ॼेके छोकिरियूं पाइनि थियूं चोटी में रबड़ वबड़ ॿि कुछ ॿि न लॻाइणु ॾींदो ॿस सिम्पल वारो रबड़
अच्छा! मतलब कुछ मतलब पाइण ई न ॾींदा, न हथ में अगर कुछ पातल हुॼे त लाराहे छॾंदा छा?
सभ, सभ लारिहाए छॾींदा कननि जा टाप्स वाप्स सभ लारिहाए छॾींदा।
अच्छा! इहो तव्हां चङो ॿुधायो अगर पेपर कंदी त कम से कम हिनखे हाणे पतो त हूंदसि। त कुछ पाए कान वेंदी, पो त घरां ही।
हा, हा, मुंजी ॿि गुड़िया जा सोने जा हुयसि न टॉप्स, त मूंखे ॿि कैए ॿुधायो हुअईं। कि लाराहे छॾ टाप्स।
अच्छा!
हां। त इन करे चवां पई जॾहिं ॿि पेपर ॾियण वञई तुंहिंजी गुॾिया त लाराहे छ़ॾॼोस टाप्स।
हा, हा, वरी हे सोने ॼा वरी काॾे हेॾे होॾे ॿार रखे छॾनि
हां उहो ही आहे न त वरी लाराहिण। उन्ही‌ खे भी दिक्क़त थींदी, हुनॼे पापा खें ॿि दिक़त थिएसि, त छा फ़ाइदो।
अच्छा! ॿियो कुछ प तो हुॼेव त ॿियो बि कुछ ॿुधायो कि हिन पेपर में ॿियो ॿि कुछ थींदो आ छा।
न-न ॿियो कुछ न थींदो आ। ॿस हुन खे चइजोसि हे जेके ट्वेल्थ ॼी किताबूं तसि न फिॼिक्स कैमिस्ट्री इहे सभ लॻाए इनमें सवाल
अच्छा!
हां, लॻाईंदी रहंदी न जेतिरो लॻाईंदी ओतिरी प्रैक्टिस थींदसि।
अच्छा मतलब प्रैक्टिस कंदी रहे हुनजा।
हा, हा, प्रैक्टिस जीअं यू ट्यूब में ॿि हिनॼो ॾींदा आहिनि। ॼीअं अगर तव्हां सबकृप्श़न न ॿि वतो आहे त यूट्यूब में ॿि हिनॼी लिंक हूंदी आहे फिजिक्सवाला ॼी। उन में ॿि तव्हां पढ़ी था सघो बिना पैसे जे ॿि।
अच्छा तव्हांजी गुड़िया जे पास उहा लिंक हुजे त थोरो तव्हां ईअं कजोसि हुनखें चइजो खणी मूंखे मोकिले, मां खणी गुॾिया खें पांजी गुड़िया खें ॾेखारे छॾंदीमास।
हा, हा, मां चवंदीसास न चवंदीमास चवंदीमासि मोकिले छॾियसि हुनखे ॿि मासी खे ॿि त, हुनॼी ॿि गुड़िया पढ़ी वठंदी पाण हिन लिंक सां।
हा, उहो ही मां चवांसि पई तूं डायरेक्ट, तूं ख़ुद छो नथी ॻाल्हाई उनजी गुड़िया खां पर इह ॿि आहे शर्मिली, कुछ पुछंदी कान त इन करे मां चयो माई पुछां भला।
हां, न न ठीक आ न पो छा थियो हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदासीं तॾहिं त पतो पवंदो न। आऊ हिनॼी त किताबूं ॿि पई तसि, अगर थोरी किताबूं खपनसि पढ़ण लाइ हे मॉड्यूल वॉड्यूल ॼेका थींदा आहिनि न त खणी वञे भले हितां।
अच्छा-अच्छा, अच्छा हिन वट पयूं अथसि न आउ नोट्स वग़ैरह ॿि दसि न थोड़ा घणा हिनॼे पास ठहियल आ।
चॻां अथसि।
हा, त पोइ त इहो त ॾाढो ई बढ़िया आहे। असांखे ॾाढी हेल्प मिली वेंदी हिन सां त।
हा, छा कंदी हेॾूं किताबूं पढ़े थी छा वेही करे वीह -पंजवीह किताबूं अथसि।
अच्छा, वीह-पंजवीह किता
हा, ॾाढी किता किताबूं अथसि त चारि-पंज खणी वञे हिकु ॾींहुं ॿ टे ॾींहं रखे हफ़्तो खनि पोइ पढ़ी करे वरी चारि-पंज वरी ॿियूं खणी वञे हफ़्तो खनि ईअं पढ़ंदी त थोड़ो हुनखे बि सोलत थी वेंदी किताबूं छो वठे माण्हू पैसा छो ख़र्चु करे फालतू।
हा-हा किताबूं बि ॾिसो था केॾियूं त महगियूं -महगियूं पई थियूं अचनि।
ॾाढियूं-ॾाढियूं महगियूं आहिनि भाई हिनजी किताबूं बि ॾाढियूं महंगियूं अथसि।
हा, सुठो थियो तव्हां ॿुधायव त इहो बि थोड़ो असांजो ख़र्चो बचंदो। चवंदी मांस पंहिंजी गुॾिया खें की भैया हुतां वठी रख। हुन खां किताबू वठंदी अच जांइ कल्ह ई पोइ मां मोकिलंदी मांस पंहिंजी गुॾिया खे।
हा-हा, मां हिनखे चवांस थी किताबूं कढी थी रखे हाली ॾेसि चारि-पंज किताबूं ब्यो पोइ वरी ॿियो ॾेई छॾंदसि हफ़्ते खां पोइ।
हा-हा ठीकु आ न भेण ठीकु
हे न ॿियो कोई कुछु कमु हुजे कुछु पुछिणो हुजेव त ॿुधाइजो।
हा-हा, ज़रूरु। हा, मां ज़रूरु फ़ोन करे पुछी वठंदी मांव।
हा-हा, ठीकु आ न दीदी ठीकु आ।
हा-हा वाहेगुरु दीदी वाहेगुरु।